कइयौ?
कहू, अहिए कहू बौआ, सभ कोन क्लास हम किछु नहि, बौआके खाना खुआ रहल छी।
अच्छा तहन तऽ बौआ दिक्कतो देत हेत बात करबमे आब।
नहि नहि नहि
ह
ही
ओर कहियौ?
अहाँके भऽ गेल सभ चीज, सभ काज?
हँ, काज भऽ गेलै। आब हमरो इसकुलसँ एथिन। एलै यऽ नहि, आब आबऽ वाला हेत ओहो सभ।
कोन स्कूलमे छथिन, भायजी?
एतेक नजदीकपर जाइ छै, जाइ छल ने मधुबनी, बुझलियै।
अच्छा
लेकिन आब ने ओतयके स्कूल एगो वाला बन्द भऽ गेलै, तकर बाद भैया छोड़ाए देलकै। तऽ पप्पा कहलखिन, पप्पा पढ़बै छथिन ने? पप्पा तऽ पढ़ल लिखल छथिन ने।
हँ हँ
तऽ पप्पा पढ़बै छथिन हुनका घरपर अपने।
हँ
तऽ उएह दुआरे तऽ फेर एते नागो पढ़ै छौ उसभ। आ भोर साँझ पढ़ै छौ। पप्पा पढ़ल लिखल छथिन, पप्पा बढ़ियाँ पढ़ल छथिन ने।
हँ चाचा बढ़ियाँ पढ़ल लिखल छथिन।
आ तऽ पढ़ल लिखल तऽ हमहूँ अपनो छियै, लेकिन मायसँ नहि ने पढ़ै छै बच्चा सभ।
हँ मायसँ केओ नहि पढ़ै छै, हम अपने स्कूलमे पढ़ा दै छी। हमर बच्चा सभ हमरा सँ पढ़ै छै। ओकरा सभके ट्यूशन लगाबऽ पड़ै छै।
हँ इएह होइ छै अपन बच्चा सभ, मजा नहि दै छियै। हम अपने एम ए केलहुँ, लेकिन ई सभ मजा देत हमरा। कहै छै जे किछु नहि करऽ छौ तोरा सभकेँ
हँ हँ हँ हमर सबके टे सेबस मे एखुनका सिलेबस बहुत हार्ड छो
हँ हँ
नहि समझ पाय हँ सही बात छै पहिलेमे आब मे बहुत दिक्कत होइ छै अपना सबके खुद पढ़य पड़त तहन एकरा सभके पढ़ाबय पड़त
हँ पहिले हमस अपना सबके बच्चा सबके कहबै हमरा सबके याद नहि जे मम्मी पपापा हमरा सब बैस क पढ़ेने लेकिन तोरा सबराके बैसाब पड़यैस
सही हँ सही बात छै करहे पड़ै छै ओर मुन्नासँ बात होइय
हँ आ छल मुना कनि दिन पहिले
ह आयल छलथ ओतय बिट्टू बिट्टू सब बात भेल के नहि इरू
नहि बिट्टूसँ नहि बात भेलइ छ
भेल हमरो नहि भेल यऽ हँ छथिन
कथी नामसँ छियै
दीक्षा हेतै या बिट्टू हेतै इएह नामसँ हेथिन
ओ नहि हा मैस तसे नहि देखिखल लिय
एखन तऽ ओ एबे केलखिन एतऽ आयल छथिन एतऽ छथिन
अच्छा
हँ आयल छलथि ते आइ सुबहमे हमर से भेट करै लए कने रहियैन तऽ
तऽ ओ बेटू आयल छथिन फेर लागे आइए से आज चलि जेथिन
आ सुनने रह पहिले बिठू छै थ दिल्ली मे छै
दिल्लीमे
हूँ ओहि बीचमे जहि टाइममे बिआह भेलै ओहि टाइमसँ दिल्लेमे बियाह तिआह भेलै आ ओतहि छै ऽ ओहि दिन हमरा मुन क लाग जे नहि गाँवमे छीियै गौशाला रोड मे रहैत छी
हेलो
हेलो
आवाज क्या कट जाइयए
नेटवर्क दारे मेघ लग छै कि नेटवर्क प्रोब्म छै
ह मेघ तऽ हमरो सब दिस लाग रहल छै
हँ बस आै छ भइ
हँ जे होय बढ़ियाआं छै गर्मी बड्ड छै ये
बाप रू बा गर्मी छै काल्हबएल इसकुल छल त भी काल में देह जढ़ा देते हन गर्मी
हँ कलकाके रौद तऽ आओर हदसँ ज्यदा छलै आइ तऽ ई झाँप ताँप करिय उएह ठीक छै समय की
हँ हँ
आ काल्का रहौदा तऽ दिमाग खराब कऽ देने रहै
अथी पूछल जेी सोमवारी कहिं से चालू हेतै सक्रंत वला सबके
यह नहि पता य वएह पता करऽ पड़तै
हम तऽ सक्रते सभ करै छियै
हम संक्राति हम सोल स मे करे छियै ने साबुन ठाने छीियै आ कातिक स संपै छी
अच्छा एना करे छै ने
हँ सोलह टापुर जाइ छै कातिक मे
अच्छा तहन तऽ अठबारे करैत हेतै ने आठे आठे अच्छा हमरा पता चलत तऽ हम कहि देब
हँ हम कहि देत
ठीक ठीक आर कहियौ
प्रसाद त्रसाद सेहो बने बा बनबै पड़ै छै ने
गे गहूँंम के बनबै छै ने
हँ गहूँमके
हँ फेर मंदिर मे जाइ छै भोला पार्वती के किछु चढ़ायल जाइ छै
हँ हँ
एमे बहुत अथि होइ छै ने
हँ बहुत रहैत छै परसाद पिरसू बना ओना तऽ पहिले लोक कहैत छलै जे हमसभ रोज पियै छियै सभ संग लेकिन आब हमसभ कीै करै छियै तऽ एके बेर पीस लै छियै डिब्बा मे राइख लै छी
आ फेर की करै छै
फेर उएह प्रसाद घरमे चढ़ेलहुँ कथा पढ़लहुँ केरा पात पर टीन हँ गणेश जी पार्वती ओर महादेव के तऽ पार्वती वाला आओर गणेश जी वाला अपन प्रसाद मे लऽ लेलहुँं खा लेलहु
हँ
आब महादेवला गायकेँ खुआ देलहुँं या गाय नहि भेटल तऽ जलमे प्रवाह कहु
कऽ देलहु
कथा तथा पढ़लहुँ पहिले त लोग पैनों तैनो नहि पीबै छल लेक कथा पकाले मे जे एके बेर फलहार तलहार के लग या ने तऽ परसादीटा खेलक सेहा राति मे तऽ हमरा बौआ छल पेट मे तऽ हम अपन फलाहार तलहार चाय ताय सभटा पनि तनि सभटा पीै
हँ किया नहि पहिले त अ करड़बे चौथ करै छै पहिले से लोकोग शुरुआत हेते जे क अचानक जे एकर पानि पिआबऽ पड़ते तहन क हेै से कहिय तो मोन तो एहन खराब भ जाइ छै लोकग बिपीलो हो जाइ छै आइ काल शरीर एलाऊ थोड़ी करै छै
नहि करय छै से पहिले बला शरीर लोक के
आ पहिलेवला शरीर छै तऽ भगवानो कहै छथिन यथाशक्ति तथा भक्ति
हु
शक्ति जतबे रहतै भक्ति ओतबे करू
हँ
छै कि नहि
बिलकुल
हँ तऽ ओहहि हिसाबसँ ने आदमी चलतै जानो देखतै ने कहै छै पहिले आत्मा तहन परमात्मा
हँ तऽ हम अपन चाय ताय सभटा पीबै छी रायत मे हम असीध खाइ छै असीध खाइ छै सीध नहि खाइ छै चूरा दूध अपन खा लै छै बरसाद ह दिन में फहलार तलहार के लौ
आ राइतो मे फलहारे
रातिमे चूड़ा दूध खेलहुँ प्रसाद खेलहुँ पहिले तकर बाद चूड़ा दूध खा लेलहुँ
अच्छा ओएह मतलब गेहूँके जे परसादी होइ छै ओएह ने
हँ हँ
ओएह खेलहु तकर बाद अपन प्रसाद खेलहुं सह ने
हँ हँ
ह जूहि के फोन पर कत्ते बेर फोन केलीए पता ने ओकर डिस कनेक्ट भऽ भऽ जाइ छै पता नहि किदेन ग्रुप मे भेजलकै हं फोटो तोटो मोबाइल मे
ओकर टास्क पूरा भऽ गेल छै से देखा रहल छै
तऽ आब बात नहि हैतन
पता नहिब नया टास्क देतै
अच्छा ई बात छै
पता नहि हमरा तऽ हमहूँ तऽ काइले परसुमे जुड़लहुँ
हमहु तऽ आइये काइले जुड़बे केलिय आइ से हमर कॉलिंग चालुए भेले या
नहि हमरा कॉलिंग काल्हिसँ चालू भेल छलै टाक्सो भेटल काइले परसू जुड़ल छलैयए तऽ सभटा सम्मिट कऽ देने छलियैै कैयटा फोन आइल हं कैयटा करबो केै
हँ हमरो एलेयै कगो कह दू तीन गो एगो लड़को केने रहे
हमरो एकटा विकास मिश्रा कऽ क एकटा तऽ आयल
हँ विकास झा हँ हमरो उएह कने रहे विकासमे अहाँके ब फोन कऽ के जे देखखलहुँ
हँ
तकर विकासशे मि रा के फोन आयल छलै
हमरो तुरंत ओकरे फोन आयल छले तऽ बीचमे कटि गेलै
हमरो एनाहिते कटियो जाइ छै बीच मे
हँ तहन फेर कटि गेलै तकर बाद फेर एखन अहाँके फोन आयलए इह सोचिय केओ ककरो स बात करतै टाइमो रहतै त नहि करते अखन जरूरत छै पैसा बेटा टास्क कम्पलीट कर मे लागल हे हमरा फोन करू तऽ फोन करै छी
हँ सही कहलियै ओना देखियौ अपन आदमी से तऽ कहऽ द जेना अहाँके देखियौ बहुत दिन भऽ गेलै तऽ अहाँ स बात केलियै ने कनि नीक लगलै की
हँ
चल भाई अर्चना बहुते दिन भऽ गेल छलै कनि बात कऽ लै छी आय
हँ
कियकि ओना तऽ ककरो बात नहि भऽ पैततै आज ने ककरो ककरोसँ हेतै बात
नहि हेतै ककरो से नै बात हेतै
आइ के थ्रू कनि बातो करलं चल हे अपन आदमी छथिन बात
जेट म लइके थ्रू तै ने जेते साल स ककरो स कियो न बात
हाँ ओएह बात भऽ गेल आओर चाय पिना के टाइम भऽ गेलै
चाह तऽ एक बेर हम पीलौं हं स्कूलसँ एल रहँ तऽ फलहार नहि ने केलियै
हँ हँ आ ई एतेक काम करथि झाजी
ह छथिन तऽ एते अखन दिनाँ दिल्लीये ने छथिन
दिल्लीमे छै तऽ
हँ सउस लग क गेल छथिन दिल्ली
एतऽ हम अखन अकेले छीिय एक डेढ़ महीना भऽ गेल हुनका दिल्ली गेला आओर अबे मे हा आ एक डेढ़ महीना लगते
कोनो बात नहि कि भौ गेलै
ओ अथी भऽ गेल छल पथरी भऽ गेल छला डॉक्टर सन्देह केने छलै कोनो खराब बीमारी के लेकिन आब सब चीज नॉर्मल छै किछ छै नहि साउसके तब ब पथरी निकल जाय त कहल जहन एले छी तहन पथररी के ऑपेशन करइए दे द छै कियाकि ओतऽ देखनाहार बहुत छै ननद नन्दोइस दियर ई अपने सब छथिन आ एतऽ हम इ कुल लऽ कऽ बिजी भऽ जाइत छै हमर ससुर छथिन आ बच्चा दुटा अथी लऽ कऽ कनि दिक्कत भऽ जाइत छै
सही बात सबटा देखऽ परै छै
हँ तऽ ओतऽ अपन करा देथिन तऽ ओतो रहथिन देखोरेखो निक जेना भऽ जेत हँ हँ ऐब ऐब अहाँसब मधुबनी आयब त आब हम फोन करब ई नम्बर सेव कऽ लेब
ह आयब मिलबो ल आयब आयब ने जरूर मिलै ल आयब
पक्का आयब हम अबै छी तऽ अपने मुन बेचैन लागयै य। ओकरा सँ भेंट करू ओकरा सं
हँ आब तऽ हम रह लगी कनी दूर मे लेकिन कोनो बात ने दूर में छिये ते गावे मे ने य
हँ छोड़ ने छी कतहुं कतहुं चैल जाइब हमसभ पुतौह थोड़ी छियै गामक बेटीय छिय हमस घु त सासुरमे सासुर तऽ तह सोचऽ पैर तऽ जे केना आयब
हँ ह आब कहियौ
आओर बस सब ठीक ह
आ बच्चा पार्टी आबि गेल ने
हँ बच्चा पार्टी आबि गेल
बच्चा सब के कनि दिन एन्जॉय कर दीऔ खाना पीना खेलक आब तऽ बदमाशी तऽ करबे करतै की करतै एकर सबके कामे इएह छै
इन्जॉय करैत रहैया कि खूब इन्जॉय करेया कत पऽरहै रहैया तऽ हमरा मजे नहि आबै य कियाकि कनि ह्ला तल्ला कर कनिडट दै छथिन
हँ हँ
ओ पप्पा रहै छैय तऽ हमरा मजाइए नहि अबै छैय
हँ हमरो सबके बच्चा
कहलियै जे बेटा एना ने कहै छै लगल गेलियै आब ओकरा सब दआरे घरे छोड़ि दियै हँ
सहि बात छै कनि डटनाइो जरूरी छै ने
हँ
नहि डटतेै तऽ ई सब बच्चा
म हमरा तऽ मजरे नहि करै छै
हूँ
बेटी कनि मनि बात मानओ लै छै बेटा तऽ साफे नय
आइ काइल के बेटा सब केहेन होइ छै से नहि पता
ओ टू कॉपी अपन प्पा पर गेल छै जेना प्पा जिद्दी छथिन तहिना ई अपन दै छै
हँ तऽ ई जिद्दी सब होयइते छै तऽ बाप सब जेहन जीद्दी रहतै तऽ बेटो सब ओने हेतै ने
हँ
आ तखने बात सबके आदतो छुटी छै से नहि बुझै छियै
हू हमर अथि साॅस कहथिन किया आब किया होलगै छौ आब देखेबि ने अपना अखन देखि आब एहिठ त कह अहिना रहै भदशा सब बार बार अहिना कहथिन शुद्ध के बाते पर गेल छै अहिना कोरे बाप
हूँ होयइते छैय बच्चा सब आकार चलि जाइ छैर न
हँ देखयो मे दुनू लगे छै बापेसन हमरा पर एकोटा नहि गेल
आयब चुड़ीओ आयब
हँ हँ आब हम त अइबते चलि गेलथिन दिल्ली ताहि दुआरे नहि तऽ हम प्लानिंगग छले जे आबितियै जन्माष्टमी मे तक अगर ई आबि गेलखिन तऽ छै प्लानिंग जन्माष्टमी जे
हँ तऽ आयब भेंट कर ले आयब
हाँ सासुर में छलैया त कनि दिक्कत भऽ जाइ छलै जे केना जाय लेकिनब मधुबनी आयल छी तऽ आब अपना हथ बाटक बात
हँ सहि बात छै आओर की
भऽ गेल काज सबटा
काज भऽ गेलै बौआा सब नहि आयल आब आत ओ सब
हँ